हलो हा हा आवा अचोव पइ
झूलेलाल
जय झूलेलाल दीदी, ठीकु आहियो हा हा। सभु बढ़िया सभु बढ़िया सभु बढ़िया हा मां मां अमरावती जी आहियां तां किथां जा आहियो दीदी?
अच्छा मां कानपु अ मां कटनी जी आहियां।
कटनी जा आहियो अच्छा अच्छा, ॿियो अछा अछा ॿियो छा कंदा आहियो तहां?
मां हाउस वाइफ हां।
अच्छा अच्छा मां अकाउंटेंट आहिय अकाउंटेट आहियां मां अकाउंटेंट।
अकाउंटेंट आहियो तहां।
हा प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हाउस वाइफ बि आहियां हा
हा कमायो ता पंहिंजा सेल्फ डिफेंड आहियो। कमायो ता सेल्फ डिपेंड आहियो अंउं छा खपे? लाइफ में कुछु कुछु करिणों खपे न वैसे बि तो
हा सही आ न ह ह ह
हा ज़रूरी आहे न सभु कुछ
बाक़ी ज़रूरी बि आ, इ सब ज़रूरी आ।
अमरावती में घुमण जे ला ए छा थई?
अमरावती में कपड़ा मार्केट ॾाढो सुठो थव।
अछा, कपड़ा और?
कपिड़ा मार्केट ॾाढो बढिया आहे, मतलब हुओ फेमस कीअं असांजे अमरावतिअ हिन में इ फेमस आ, कपड़ा मार्केट में ई।
अच्छा कपङा मार्केट इ फेमस थई।
कपड़ा, हम्म, ॿियो कटनी में छा फेमस आ दीदी?
कटनी में बाबाजी जो दर साईं जी जो दर फेमस थई और कपिड़ा लटा इते बि कपड़ा इता या बि फेमस थई।
हा हरे मधव
अमरावती में ॾाढा माण्हू ईंदा तई, पता ए! अमरावती में ॾाढा माण्हू ईंदा अथई हिते, दर्शन करण जे लाइ साईं जन जा। ईंदा थई हिते बि, हा अमरावतीअ में ॾाढा माण्हू ईंदा थई।
हा ईंदा आहिन न, सुञाणा न कटनी में बि मुंहिंजे मामा जो हो थनि माएट्र्।
अच्छा, काथे थयी मामा जा माएट्र?
उहो न ख़बर आहे, मतलब सावरा माएट्र् थव मुंहिंजे मामा जा।
अच्छा उते तई, कटनी में सभिन, सभिन माण्हुनि जा माइट्र हूंदा अथई वैसे
हा हा, सिंधी आहे न मेन त पूरो।
हा पूरो पाड़ो पूरो कटनी सिंधी थई न, हिननि जे करे।
हा सुठो आ न, बढ़िया। जी, हा।
अंउ तहांजा ॿार केतरा थई?
जी!
अञा ॿार न आहिन, ॿार नआहिन तंहांजा? अच्छा!
हा उहो मुर्सु जयपुर में आहिन, मुंजा पेका मा ए
अच्छा अच्छा, पेका माइट्र्, सई थई। माएट्र हुजनि खपनि, काथे ॿ हुजनि। पेको हुजण खपे, काथे बि हुजे।
हा, हा तांजा पेका किथां जा थव?
पुर जा थई पेका, जी।
अच्छा अच्छा, सु
बट घटि वेंदी आहियां क्योकि सिंगल आयां त घटि वेंदी आहियां।
अच्छा अच्छा, जी जी, सुठो। सिंगल मां सम्झो न, शादी त थियल थव न तांजी?
शादी थियल थई मुंजी लेकिन मां सेपरेट आयां घर, हुनजे करे मां नथी वञी सघां। सेपरेट आहियां सेपरेट आहियां सिंगल आहियां सेपरेट आहियां त नथी वञी सघां छोकि ॿार पढ़णु पढ़ाई वारा बार आहिन मुंजा बि, हिकु कॉलेज में आई औ हिकु नाइंथ क्लास में थई।
अच्छा अच्छा। सुठ
त उन जे करे नथी निकली सघां न।
हा सुठो आ न बढ़िया।
ॿाहर खे ॾिसणो अथई घर फैमिली खे ॾिसणो अथई फिर अॻिते वधणो अथई असांखे। हा दिकत वेंदी तई ईय इन जे कर अ ही ठीक आहे। जेतिरो घटि वञ सुठो तई। तीज त्यौहार अॻते-अॻते मौको ईंदो न।
हा हा सही आ न हा सही आ न मौक़ो त ईंदा आहिनि न अॻिते बि।
काई न काई जॉप कंदा असांजो भी मौक़ो ईंदो घुमण फिरण जो, सभ मौका सभ मौका ईंदा तई धीेरे धीरे।
हा ईंदा त आहिनि न मौक़ा जी जी
मुंजी फैमिली में मां, हे, ॾेर, ॾेराणी।
अच्छा गॾिजी फैमिली तई?
हा हा जॉइंट फैमिली आहिन जी जी हा सुठो आ।
जॉइंट फैमिली मज़ो बि अलॻि तई।
हा मज़ो बि आ वग़ैरह सब आ सब सुठो आ गुरु जी महिर आहे।
कम कमकार वधे थो सभ कुछ वधनि था कमकार वधनि था।
असांजी ऑलरेडी फैमिली नंढी आ, हा। त ईअं लॻंदो न आहे कुछ ईअं असांखे ईअं।
हा पर जेको, जेको अलॻि रहे थो हुनजे लाइ हिक ॻाल्हि दुख जी तई। की कई काथे वञी नथा सघनि।
हा न जी इनलॉस हूंदो तव्हांजी त पो तव्हां वञी सघंदा हूंदव न।
नथी वञी सघां हुननि जे करे बि नथी वञी सघां अलॻि तरह सिप्रते सां त रहुं था। नथी वञी, नथा वञी कोई कोई नथो संभाले न कंहिंजो बि घर।
हा सही आ सही आ। ॿियो तव्हांखे ॿार अथव दीदी?
ॿारह आहिन न ट्रे।
अच्छा ॿारहं अथव?
हिक कॉलेज में आहे और हिक नाइंथ क्लास ॾई
अरे वाह सुठो तव न बढ़िया तव न। हम्म, हलो हलो हलो
हलो
हा हा ॿुधायो न दीदी
हा त ॿारहं वधंदा त व त तो फैमिली वधती न भाई उन्हन जी रोट त खपे न असांखे उनजे लाइ रोटी बि थो खपे वॾा ॿार वॾी हुनजी रोटी।
हा हा सही आ न, हा।
जल्दी वॾा थ्यन त असां भी अजाद थियूं।
हा मतलब सुठी ॻाल्हि आ अधु तव्हां आज़ाद थी चुकिया आहियो ॿारहं वॾा थी वया तव असांयो अञा ॿार, तयारी आ। अच्छा-अच्छा न?
हालाकी पढ़ाई वारा ॿार तई त हुननि खे सभ कुछ खपे न। रोटी पाणी सब हथ में खपे न हुननि खे बि तो। हम्म ॾिञो तई असांखे बि
हा सही आ, हा।
और तव्हां ॿुधायो?
बस बढ़िया सभु महिर आ गुरूअ जी।
जी अमरावती में, अमरावती में ॾाढो कुझु थो घुमण लाये। गार्डन आ, तलााव आहिन। त घाट ऐन अमरावती में, कैफे ऐन रेस्टोरेंट अंन, हा हिन आटसाइड में हिकु ॿ घंटे ॿिनि घंटे जे एरिया में आहें ईय मस्त बढ़िया।
अच्छा, अच्छा-अच्छा ह ठीकु आहे न इहा बि सुठी ॻाल्हि थई न। ह असां कटनी घुमण जे लाइ कुझु बि न अथई।
अच्छा, अन कुझु हूंदो न घुमण कटनी में ॿि त?
घुमण जे लाइ कुझु नथई ऐसे गार्डन अथई और चौपाटी आहे ऐसे ही बाक़ी त वधीक कुझ नथई उते बि, वधीक कुझु न थी चौपाटी वपाटी आहे घुमण जे लाइ, और गार्डन बि आहे हिकिड़ो बस यई अथ बाकी घुमण लाइ हिते कुछु बाकी ॼबल जेकहिं वञिणो तंई जबलपुर वञे घुमी अचे, पंहिंजी कार कराए वञे। साम्हूं साले आ लेकिन दो घंटे दो घंटे लॻंदा अथई तॾहिं बि हुननि खे हुते बि असांखे। जीय माण्हु सीड़जी करे पहिले घर अ जे कम जो घर जो कम करे सजो हर कैखे लॻे तो न।
सही आहे न घर जो कम बि ज़रूरी आहे न।
पंहिंजी-पंहिंजी पंहिंजे अगरि पंहिंजे एरिए में हूंदो, तई पंहिंजे कटनी में हूंदो अथई अगरि हुते हुजे त उते माण्हू दो घटे में घुमी करे हली वञे अचे घर, एसे माण्हू फक वञे फिर अच्चे इतां त अखड़े तो न हो बि तो।
हा। बस, हम्म और सभु ब जी रोटी अॼु तूंवर ठाति आ तूंवर तूंवर ठाति आ तूंवर।
दा दीदी अच्छा ठीकु आहे न, हम मां राजमा चांवर ठाता तई।
जी।
हा, सही आ न।
माण्हू छा ठाये? रोटी त अहिड़ी आहे न भिंडी दाल
हा।
जी।
भाजी त ईयहि भाजी आहे न तूरी आहे
हा।
हा हा लौकि आहे, करेला आहे, वाङण आहिनि ॿार खाइनि न
हा असां वरी सभु खाईंदा आहिनि वेचारा असां असु कुझु सताईंदा ई न आहिनि सभु खाईंदा आहिनि।
न ई तव्हांजे घर में क्या एक्चुअल में जॉइंट फैमिली, और अलॻि फैमिली में ॾाढो अतर हूंदो तयी जाॅइंट कुझु घट खाई वठंदो तयी तव्हां हिकु भाॼी चार भाॼी करे था सघो। सिंगल फैमिल में ता दो भाॼी कयो त तव्हांखे लॻे थो। की भई दो भाॼी बि कयूं था त ठीकु आहे। चार वरी केर कंदो अलॻि अलॻि माण्हुनि जे लाइ? हिते बि मूंखे लॻे थो ठीकु आहे हले थो माणे माण्हू माण्हू मालिक हलाए थो वी
हा सही आ।
वॾा थींदा ॿार हुननि जी बि जाल हाल ईंदी ख़ुदि संभालंदा पंहिंजी गृहस्थी।
हा सई आहे न
ख़बर पवंदी की घर छा थींदो अथई ॿारनि खे बि
हा उहो ॻाल्हि सही आहे जीअ जीअं अरि वधंदासीं पोइ असांख बि थोर हूंदो हा न सुठो थो न बढ़िया
असांखे चवां त तव्हां रोटी छा ठाही अथई इहे
हु हु
ता हे त ठायो तूरी था ठाहियो लोकी था ठायो हे त खायो था असांखे
हा
माण्हू छा ठाहे कंहिंजे लाइ और तव्हां ॿुधायो?
बस सभु बढ़िया आए।
हु
हुते बि ॾाो सभु बढ़िया आहे हाणे बसि क क्लास चालू थी आहे मुंहिंजी टेलीअ जी।
अच्छा।
हा हाणे ॿार आहिनि जी, जी हा हा।
फाईंदा आहेयो त अच्छा त हाणे हुते स्कूल चालू हूंदो ॿाारनि जो
हा चालू आहे न त ॿारनि जो कॉलेजेिस वग़ैरह हुदा आहिनि पोइ अची वेंदा आहिनि न ॿार। कॉलेज में मॉर्निंग में हा
हु
कॉलेज वारा ॿार ईंदा आहिनि निदं करे उथी वेंदी आहे बैेचिस वग़ैरह पो अची वेंदा आहिनिं ॾिअ ताइ मथे
अच् छा टाइम अच व बाक़ी बाार सूल सूल स्ू ज हूंदा टथ ॿार स्कूल जा हुंदा न वैसे भी त
हा न न टाइम त थी वियो आहे हुन खां पोइ उ टेली सिखी सघंदो आहे जंहिंजो टेन्थ कंप्लीट आहे हा उहो ई टेंथ ते इलेवंथ जो सिखी सघंदो आहे
हम मुंहिंजो ॿार पहले सीएं पियो करे हाणे सिं नथो करे हाणे चएतो सीए मां न कंदमि। हाण कुझु फीूट कनो अथई
अच्छा अच्छा सुठो आहे न बढ़िया आहे न पोइ।
बाहिर वञ जीॾाढी इच्छा थी मां बाहिर बञया बार बञया बाहिर बञया। असां चऊं था पो वञो भली तसांजी् इच्छा पूर्ण थिए।
हा हा सई आहे न हा सही आहे इहा बि हा। जी जी
असां हुननि खे फोर्स कयूं ॿार जी इच्छा नथी थिए करण जी कुझु बि
जी सही आहे न इहा बि ॻाल्हि हम्म
जेको ॿार करन करण वञी करे असांखे छा करिणो अथई। हा न हा, कॾहिं कटनी अचो न।
हा, हा पक पक ईंदासीं कॾहिं तव्हां बि अचो अमबा हुते घुमी वञो।
हा तव्हां किन्खे मंदा आहियो?
मां निरंकारी आये।
अच्छा निरंकार हा हिते भी गुरू माता आई, गुरू मां आई हुई न हिते भी हा अलर्ट थी अच्छा त मां त हरे माधव वञा पहले तो बलस दूसरी मां अमृत वेले वेंदी आयां
हा सुठो आ न वञण ज़रूरी भी आ वञिजे बढ़िया
त हुनजी मालिक कंहिंखे दर थो पकड़ाए हमें ते सुबुह वेंदी आयां चार साढे चार वेंदी आयां
हा हे त गुरू उथारे थो असां जे हथ में ताक त थोरी न आए। हा हे गुरू उथारे थो असां जे हाथ में छा आए
शेवा कराइण जी ताक़त तां कई और कर्म कराइणो मालिक जो थई
जी जी सई आ न हुं ॾाडो सुठो आ, ॾाडो सुठो आ, सभिन लाए सुठो आ। जी जी जी ठीक आ। हा हा सभ बढ़िया सभ बढ़िया। ठीक ठीक आ दीदी। मां लॻायांव पो, जी दीदी।
बस थी विया आहिन तहांजा।
हा शायद त मुंहिंजा थी विया आहिन तां ॾिसो
हा मुंखे हिक मिनट बचो थई हाणे। छे मिंट थी विया। सत मिंट जो हुयो, दस मिंट आ हा हा और तहां ॿुधायो?
सब बढ़िया सब बढ़िया आहे।
हा
हा हा
तां भी जुड़ियल आयो हिन में। तां को जोड़ो हूंदो न हिन में।
क हिन हिन ग्रुपन में
ग्रुप में आयां ग्रुप सां
हा मुंखे न हा हिक भाभी आ असांजी हुन न मुंखे जोड़ीयो चल भैया आऊं मुंखे भी ॾाडो सुठो थो लॻे। नएं नएं माण्हुन सां ॻालाइण थो मिले, नई नई पहचान थी थिए। ॾाडो सुठो थो थिए मूं
तॼो तांजी केतिरी कॉल थी वई थई हिन में
मांहिंज मां हाण तां खे कॉल करे नथी सघां मां हिन में कल ई जोइनिंग कई आ।
हा त मुंहिंजी भी आज ज जॉइनिंग थी थई पर हाणे तां मूंखे तां मूंखे पंज कॉलिंग करे था सघो, मां तांखे पंज कॉलिंग करे थी सघां एॾी मेल भी? हा त पांच पांच कॉल असांजी थी वेंदी हिनन में भी। पहचान थी त ॾाडी सुठी ॻाल थई। चईन तां जॾहिं तव्हां जॾी भी कॉल दी तां त जॾी भी कॉल कयो न त असांखे पहले बिफोर पहले वो